हलो
हँ नेैना बउआ बजियौ की हाल चाल छै
ठीक छै अहाँ ठीक छियै
हँ ठीक छी केहन मौसम छै मौसम तऽ बड़ नीक छै हमरा एतऽ
अ बारिश होइ है
बारिश नै होइ हय जाइ ह मात बारिश के फुही पड़े
ओ एनी तऽ रौदा छै
नै यै एतऽ नै छै रौदा आसा तनिको नै छै कपड़ो सब निकालने छली काइल बल्ला सब उठा‌के ध‌ देलियै य आइ जे नहेलियै यऽ से सब बहारे छियै क कपड़ा लेकिन अभी त पड़े है एगो दुगो लेकिन नै उतार लियैय छोइड़ देने छियै एखैन
ओ चा
अहाँ सबके धूप छै रौद उगल छै
हॅं हँ कपड़ो सब दू तीन दिन के छेलय ने ऊ सबके सुइख गेलय आब
हँ
हा
खाना पीना भेलौ
हँ भऽ गेलै खाली अभी बड़ बदमाशी करैय
हँ
हँ एखन जेतै कनी देर मे चाइर बजे टूसन त
ई कहै छै
की सब खेलौ हऽ आय
आलू परोर के सब्जी दाइल चावल छलै रोटी छलै
ओ आलू परवल खेलखिन ह
हँ हँ
आलू उबैल कऽ बनेने छलियै की कच्चा आलू के
उबैल कऽ
ओऽ अहाँ सबके नीक लगै छै परवल
नैइ हम ओते नहि खाय छै परवल चटनी नीक लगे ह ने सब्जीे निक लगेय खाली अलू खा ले छी
कोन चटनी खाइ छी केना कऽ
परोर के पका कऽ ओर ओहिके मिरचाई सूखलाहा पका कऽ ओर और नमक मिर्च ध पीस दे है नमन धऽ त भ सा भात साे बहुत अच्छा लग ह
ओ हो मने पीस दै छै मिरचाइ पका क ई वला एगो जे पका कऽ कच्चा प्याज कैट क हरियर मिरचाई नमक ई सब मिला क ओहिसे ने
हँ नै तऽ हमर नानी बनाने छल
मतलब एगो प्याज वला होइ छै कुच्ची कुच्ची कैट कऽ ह हाथे से ओकरा मिला दै हई चाहे कैट दै छ चाकु
नै से वला नै लोरही पर जे पीसे से वला
अच्छा पीस कऽ परोड़के
ह हँ
आ कहलिये तऽ हमहुॅं बनेबै एहिस तऽ हमस घिउराके घिउरा बुझै छियो ओकर बनबै
हँ तऽ ओहो नीक लग हे सेम टु सेम एनैहिते लगैत हय
पर घिउरा के पीसे छी पकाकऽ लहसुन पका देली मिरचाई पका देली नमक धऽ देली पीस देली तेल मिला दै छियै तऽ ओहो नीक लगै छै रोटियोपर अहाँ पसैर कऽ मोड़ कऽ खा लियौ तऽ ओहो नीक लगै छै
हँ हँ तऽ एनाहिते ओहो परो परोड़ो के बने नहि बनौने छीयै अहाँ
आँय
ह की कहलिय है हँ यय की कहली
अहाँ नै बनोने छियै कहियो
हमसभ बनबै छीयै तऽ परोड़ के एहन बनबै छी ने केहन कहू अहाँ तऽ उएह पका कऽ हाथ से मिचकैर दै छियै कच्चा प्याज के कुची कुची कैट क हरियर मिरचाई नमक ई सब तेल ई सब मिला के एना के बनवे छ
ओ हम सभ तऽ एनैहिते खेने छियय
की माँ एगो छथिन हुनकरो बड नीक लगे छै ऊ परवल के चटनी चोखा कहिया चटनी तऽ पिसाय वाला भऽ गेलय ओ चोखा भऽ गेला अहाॅं
हँ हँ
हुनको बड नीक लगे छै जखन तखन कहैत रहे छथिन ठी - ठीक ठीक ह मतलब हम त उएह चटनी खायब
ओ हँ नीक लगे है भात साथे तऽ आओर नीक लगे
हँ
अहाँके ओतअ
बड नीक मौसम एनी केने छै की बताउ बाहर निकलै वाल्ला चलेय लेकिन आदमी कतऽ जाउ
हँ हँ मतलब कनि कनी बूंद पड़ैत हेएत हवा चलैत हैत कनी क
हँ ठण्डा ठणडा मौसम छै
हँ हँ हमरो चाची कहे छेलै पाइन पड़ आहा ओतअ आँय
नय होय
परोर
अच्छा परोड़ कहै छियै परोड़ तऽ हमरा माइरलत्ती छै हमरा सबके मोन भर गेल मोन भैर गेल छै कहिया से नै मन करे छै खाय के अबे हे बेचे वाला तऽ ओकरा दऽ दै छी
ओ तऽ होइ हे ने
हँ अपने लत्ती छै माइर लतरल छै बड फड़े छै
ओ हमरो नानी ओतअ
के रेलवे बान्ध जे छै‌ ओक
कथी हेलो हेलो हेलो आवाज नै अबै हँ हेलो हँ तऽ बड नीक लगे हेलो आरो सब ठीक है ने हँ हेलो बऊओ सब ह खेलैत रहे है दूरा तुरा पर देखेत रहबे चोट टोट लाग जैत त नै अहँ ओतऽ मनीयो प्लांट के गाछ अय ह हमरो ओत है हँ हेलो की कहेलियै हॅं तऽ लटैक जाय है बहुते दूरमे भऽ गेएल हँ आर सब तऽ ठीके छै न कथी कथि के गाछ सभ हे बहुते गाछ सभ अहाँ सबके कथी हे ओ ह हमरो सबके बहुते अनारो हे आमो हे गन्नो हे आहा क कथि कथि हे अचछा ह हँ ओना त होय हँ आओर सब तऽ ठीके छै हाँ घर मे काम भ जाय है तऽ डेली पोछा तोछा लगबैत हेबै अच्छा हँ हमरो त लगेलै पुछा हँ ओ तऽ तऽ सासू मा तऽ नै छैत अकेले काम ताम भ जाएत हेएत बहुते बौआ के नाय खाना बनेनाय नाय बहुते काम रहैत हएत हँ हँ तऽ हँ तऽ एनाहिते धीरे धीरे कॉलेल करू कोन सब ओ सब त ठीके हँ हेलो हँ हमर भाय नै एल ट्रेन बड़ी लेट छै अठायस सए रुपआ के उ लैब के देत टिकट फाइन लाग गेलै टिकट नै छलै ने तै दोआरे हँ हँ तऽ फाइन तऽ ल फाइन तऽ लागे जाएत दू दिन ती तेसर दिन तऽ भ गेलै न आई हँ लेटो भऽ गेल बरि रहल अथि कह तीन दिन चारि दिन भ गेलै हूँ दूर पड़ै या तैदुआरे हँ इएह दिक्कत पहुँच जाइमे हँ हँ अ बी छै लड़की बला तीसट बच्चो न पता नै चलै या त अहूँ पहिना देतियै फटाफट हँ ओन पकारथोड़ चल तऽ की न हँ त ठीके हं सिलाइ तैहि दुआरे अपने से सी लेत हेबै हूँ आओर सब तऽ ठीके छै त अहाँ धोतीे सब बनाबै छियै अच्छा हँ तऽ अपन घर बनने सरपो सब हँ हँ हँ नै ता ओ त ल जहार कपड़ा पेरने हँ नीको लगैत रहै है छलै से सब हँ अच्छा लगैत रहै अहाँ बेसी फ्रॉके पेनैत हेबै ओईला तऽ सरिर चका हँ स उ हो नीके लगै है घुमै तुमै ला जाइ हेबैत कथि पेनैत हेबै साड़ी साड़ीए पेनह के परत हूँ आओर सब त कथिकहै घूमै ला जाइ है तऽ हमर जे पेन लै आ चो क सााबने कीन पड़तै बहुते कथु हँ तुलसी के पौधा हँ लगौने छियै यतता शान्ति के लेल हँ अच्छा रहत कुलसी के पौधा लगबैके चाही हँ पुजा तूजा करै है आइत ओ कोल हँ हँ से सब हइ हँ हँ कोनो बात नै छै होइते छै हँ